झूलेलाल कहिड़ो हाल। बढ़िया-बढ़िया और ॿुधायो?
सभ बढ़िया आहे। तव्हां पंहिंजो ॿुधायो? मां त तव्हांसां ह जानकारी वठण लाइ फ़ोन कई हुई। की
आूं तय पपा चार मिट द र हां, बिल्कुल साईं, साईं कंवर राम जो जनमदिन तेरहां अप्रैल जो थियो हुयो।
जी-जी।
ऐं हिकु नवंबर जो हुनो शहीदी दिवस मञिबो आहे।
हां, उहो त पाण रामनगर में मल्हाईंदा आहियूं।
हर जॻह
हां। इहा जानकारी मूंखे न हुई, सिर्फ़ एतिरी हुई की मां हिते रामनगर में मल्हायो वेंदो आहे।
हां, हर हंधि, कंवर रान जो सभिनि खां वॾो असांजो गुरु उहो ई मञो वेंदो आहे। र साईं, साईं कंवरराम जेका आहिन न।
हां-हां।
उहेे हां, उन्हनि जो जेको गुरू हुआ, उह साईं सत रामदास जी हुया। हां, त साईं सतराम दास जेका हुया। उन्हनि में उन्हनि जी परीक्षा वठनि। हिकु भेरो टोली में उहो उहे हली आया हुया। त
हां।
त, जेका कंवर राम जी हुया। उ कुआर हां, बेचन पिया।
उअर बि
हां-हां, त रस्ते में सतराम दस स इहो सुरीेले जेको आहे। केर काए थो पियो।
कंवराम साई ॻाइ
हां, त ॻाइनि पिया न। त, कीअं मतलब की ॻाइनि पिया। एॾो सुठो। और वरी साध राम पंहिंजी कुटिया मां निकिरी आया।
हां, कंवराम
सताम सचो, सतरामदास। जी निकिरी आया। ऐं हुनजी ज़ाल बि निक करी आई। त हुनन्हनि चयोए हां, त चयस थी की तूं के हे र त हुन पंहिंजो जेको बि पतो होयसि हुन ॿुधायो इहो मुंहिंजो गओ आहे। हा।
हां-हां।
त, जीअं ह नालो ॿुधाए, त हुनजी ज़ाल बि हुतां जी हुई, सतराम जी जी त, उहा ठह पई। हा न, हा न हां, मुंहिंजे मोहले जो माण्हू आहे। हरी पई, त ठरी पई। और चैस क अरे! वाह। पोइ, हां, वरी अच्छा अच्छा तुंहिंजा हा हा हुनजी माता जो नालो तिरथ भाई कंवर राम जी जो करम राम जी हा साईं कँवर राम जी। पोइ चेस की हाणे तोखे मां ॿुधायां की मुंहिंजी संगत तुंहिंजा कुअर खाईंदा लेकिन पैसो तोखे कुछ न ॾींदा। दाखिन मुलोड़का वेणची वया। कवर राम जी जा। त चयस की त समझी वियो की महिमा आहे। हन कंवर राम जी जी पंहिंजी इहो सम्झ में अचे पियो की महिमा आहे त बस छा थियो।
त तुंहिंजे सदके त मुंहिंजो शीश भी हाजिर आहे तव्हां भली खायो।
हा हा
त बस भली खाधन और जीय खादन। छा सिधो कंवर राम जी सतराम जस जो। गले लॻाइण।
त इहो ई गले लॻायांस भाकुर पातन त तूं मुंहिंजो तूं ई मुझो शिष्य आ और सचो शिष्य औ हर जॻह ते उनखे ह घुमायस पसंत ठही विया उहे। हुनजी जी लोरी बि लोॾी हुई। जेकी लोरी ॻाईंदा आहियूं असां ईंदी आ सिरी में लोली चयो आ। त लोली ॻाथन अउं हिनखां पो
हा हा इहा थोड़ी माखे ॼाण हुई। हा छो जे मां कंवरराम साईंजन जी कहानी ॿुधी हुई। त उन्हन जे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई त हिन ला मां तव्हां खां उतसुकता वधी मांजी त मां चयो शालनी दीदी खां थोड़ो पुछी वठां।
हा हा त इहे साॼे संतन जी जेकी थींदी आ न हर कंहिंजी महिम आहे हन जिय
उत्सुकता वधे पई मां बि सोचां पई की पांजे धर्म जे बारे में असांखे पांजे हुनजे बारे में प ॼाण हुजण खपे संतन जे बारे में पांजे कोई बि सचो सत राम साईं साजा साईं साधराम जन आहे हा। नाई नवलधाम थी विया हा ह हा बीमार हले थ्या
हा मुंहिंजे पुट खे गदी ते व्यायो वयो आ लड़की वारो पन चईदा हुयस हा न
साईं खोताराम जी हुया न पहले त ईये सब जेका बि संत आहिन न संतन जी ई सिंधियुन में आशीष आहे। संतन जी महिमा बहादुुरी जा किससा। इहो ई, असांजी सिंधी समाज में आहे। साहित्य, संगीत, कला मतलब अदब में नसर और नसर, नसर औ नज़्म। ॿ थींदो आहे न। गद्य और पद नसर ऐं नज़्म। इहो असांजे सिंधी में आहे। सभिनन में आहे। त सिंधी में बि आहे। मुंहिंजा केई कवि थी विया नज़मनि जा। त नसर जा केॾा राइटर थी विया। हा न। लिखंदड़ माण्हू, हुननन जा ई किताब, एम ए में पढ़ पढ़ींदा आहिन।
हानीज़नजन जी हुया।
हां, साधू वासवणानी जी जेका आहिन। हुने, उनन जे नाले सां घणा ई,
हां, अञा बि, अञा बि संस्थाऊं हलन थी पयूं।
संस्थाऊं
हां, पोइ वॾी वॾियूं सन त उनि जे नाले जूं हलिन्न बियूं न सघे। हां-हां, बिल्कुल-बिल्कुल।
हां, उन जे
मां बि उहोई सोचियां पई, ख़ुदि मां अगर पढ़ी वठां त पंहिंजे, ॿारन खे बि पढ़ाए सघां। हिकदम, इ सभिनि जे विषय में। मां ॼाणंदम, त बि त हां, पंहिंजी नसल खे पाण ई सेखारींदासीं न।
छो असां असां सिंध छॾे आयासीं। त हिनन करे, त छॾे आयासीं। पंहिंजी ॿोली, पंहिंजा ॾिण रिवाज सभिनन जे करे। असां छॾे आयासे।
हां, पंज ॾिण बि, हां, पंहिंजे ॿारन खे बि सेखारियूं न, असां इहे सभ कि ॾिण इीअ आहिन। इीअ आहिन। हीअ हीअ चीज हुई। हे-हे वीर हुया। हेमू कल्याानी थी विया। दह
हां-हां, बाहर एस असांजा, आडवाणी जी आहिन। हुनखे हाणे अवॉड मिलियो वॾो। ख़ुदि उजे घर राष्ट्रपति महोदय और अ प्रधान मंत्री वया। एॾी वॾी फ़क्र जी ॻाल्हि आहे।
हां, हाणे साईं जन जी शांति थिया हुया। साईं चांडूरामजन जी त उ वटि बि मुख्यंमणतरी विया हुया।
वया होया। न अहिड़ो कयो अथन न।
हां, बिल्कुल, उन उन्हन जो त नालो हेएॾो आहे। साईं जन जो हेॾो नालो आहे।
त ईअं ई, संतनि जी महिमा ई असांजे सिंध में
वो अचन था।
हां-हां, मकानी भाई, मकानी भाई, खोड़ ईंदा आहिन। हां। परे मकानी भई, पी एच डी करन था। सिंधी सां यां वॾी ॻाल आहे।
डड़ी वॾी ॻाल्हि आहे।
भिऊ भाषा, सिंधी आ त हल सिंधी खे ई खणी वठूं था। ॿोली त कोई बि सिख न। ह! ह! न सभु बोली
कोई बि सिखो हिकु हा! हा! हिकु जानकारी हुजणु हुनज ॾाढी बढ़िया ॻाल्हि आ।
हा! छोकी सभु त जानकारी आहिन। ॼाणा आहिन। ह!
जं इन्ह लाइ, मां थोॾो मां चयो, तव्हां खां ज्ञान अर्जित कयां।
हा! बिल्कुलु, बिल्कुलु! सुठी ॻाल्हि आहे। न असां सभु सिंधी पाण में हिकु आहियूं। अॻिते वधऊ, सभ हान हूं, त सुठो लाग्दो आहे। की कभे इ, ज्ञान नऊ चाहे। कंहिं बि अ मौसक़ी, या म्यूज़िक के मौस की चयबो आ। त इहो मोसीक़ी जेको थींदो आहे। असांजी सिंधी में काफी सूफ़ी म्यूज़िक थींदी आ। त उहो असांजे हुते, हलंदो हुयो। पाकिस्तान में। हा! न त उहो आत्मा परमात्मा सां मिलाईंदो आहे।
हा! आत्मा बि परमात्मा सय हा! हा! बिल्कुलु, सिंधियुनि में इहो शुरू कयो मुंहिंजुनि जी जानकारी में जहां तक आहे।
हे आहे त जीअं उते पाकिस्तान जी म्यूज़िक आहे। असांजो गरीश साधवानी जेका आहिनि। उहो सूफ़ी म्यूज़िक गाईंदा आहिनि।
हा हा
जीअं असांजो गानो आहे। लाल मुंहिंजी उहे गाइंदा हुया लोरी भॼन, कलाम हा न त जीअं कलाम आहे उ खे बि अलॻि -अलॻि डिफरेंंट- डिफरेंंट तरीक़े सां ॻाइबो आहे त हीअं जीअं हिकु आहे लाल मुंहिंजी पत त उनखे सूफ़ी सूफ़ी अंदाज़ में करण सां सूफ़ी थी वेंदो। गाने में गाईंदो गाने में थी वेंदो ॾाॾे टाइप जी ॾाॾो थी वेंदो। हा न त तरी को आहे हा न त सफ़ी आ एॾो ज्यादा अंदर काई ई वेंदो हली आ की हिकु अंदर हिकु आत्म चेतना जागी वेंदी आहे। लाइ हमेशा बुधणो घुरजे ज़रूरी आहे। जेको रात जो हिकु दफ़ो ॿुधी करे सुमंदो आहे हुनखे हिकु मज़ो अची वेंदो आ।
मज़ो ईंदो आहे निंड अची वेंदी आहे बढ़िया सां।
त इहे सभु जे हा सूफ़ी संगीत हिन लाइ ई आहे बिल्कु ॿी दुनिया माण्हू वेंदो हली आहे।
बिल्कुलु बिल्कुलु जीअं लॻंदो सही में पियो भॻवान जा दर्शन थींदा अथव।
वैसे बि संगीत अहिड़ी चीज आहे की असां भॻवान जा दर्शन लाइ त जेको सही में। संगीत सां जुड़ल आहे उनखे त भॻवान जो दर्शन ई आ ई ॾिसो भॼन गाइण वारा स्टेज ते वेंदा आहिन।
हा- हा भजन कोई बि हुजे, हा हा हा, बिल्कुलु। त उन जो ओहदो ई त सरस्वती माता ॾिनो अथईं न वॾनि मथे। माता उन खे ओहदो ई मथे ॾिनो अथई न।
हा
हा
और छा?
इहा ॻाल्हि त तां सही चओ था हुनर ई वॾी ॻाल आ।
हा हुनरु खपे, ॻाल्हाइण खपे, सभु खपे। हा न, बिल्कुलु। हा हा
शायदि अॼु मां अगरि इहो किताबु न खोलियां हा त मूंखे इहा जानकारी न मिली आं, तव्हांखे तव्हांजी यादि मूंखे न अचे अच ह ह ह हा हा, न बसि उहो ई, उन जो ई हाणे इंतज़ाम करणो वंञा पई। हा हा, बिल्कुलु बिल्कुल बिल्कुलु। चो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु।
हा न
हा हा जय झूलेलाल, हा हा बिल्कुलु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
ह
हरे भॻवान!